हेलौ
राधे कृष्णा
राधे कृष्णा, राधे कृष्णा
कहां रहैय छियै आज कल?
कहा रहबै? घरे मे रहे छियै, आहा बतबो की नाम होलो तोहर?
हम निरंजन
कहा घर छौ तोहर
एजे बरौनी बेगूसरायमे।
तोरो घर बरनिये होलो?
ह अपने ओम्हरे छै। चलु बढ़िए छैय, पड़ोसिये लगभग होबै।
पड़ोसीे होबै तऽ कोन रोड मे घर हौ तोहर?
अपन एहि दीनदयाल रोड। लाइट काइट दियौ? नैय गे। अ अपनेक?
हमर तऽ फुलवरिया घर भेलहु।
तब कहिया तू जयबो सावणमे घुमायालो?
एक छैय
कथी? हेलो ऽ ऽ हेलो ऽ ऽ
हां हेलो अबाज जा रहल?
कहां चेल, हां कहा चलि गेलियै अपने?
एगो फोन आ गेले रहैय, ओहे उठाय लेल रहो।
किनकर जरूरी नै न रहैय?
कहा घर छौ?
हां एजे शिव मन्दिर भीरा।
शिव मन्दिर भी रहे।
हं।
की करे छहो अहां, हमे तऽ कहबे करलियो हां। फुलबरिया घर छै हमर।
अभी पढ़ाइए लिखाइ चलि रहलै हन।
पढ़ाइ लिखाई, कोन चीज पढ़ै छहौ।
अभी पी जी मे एडमिशन करैय लेल सोचलियै हन। होई तब ने। हु पोस्टग्रेजवेट। की करु बैठल से अच्छा न छै कहीं। काम धंधा भी नहिये मिलैये की कहब।
तऽ पी जी करला से काम धन्धा मिल जेतै।
बैठल से डिग्री अच्छा।
हा इहो तऽ ठीके कहलहुं बैठल से तऽ डिग्री बढ़िया, वाह। तऽ सहिए बोललो तो।
जिम नै होतऽ तऽ फेर। देखबैय लेल एल एल बी से जे लाउंच करैये।
त बढ़िया छ लाख गुना, पीजी करला से फायदे नहि छ।
हूँ अगर नहि होतै अगर नहि होतै, तब सोचलियै हें। होय गेलै तऽ ठीके छै नहि होतै तऽ। पीजी मे सोचलिय हन करै के, हेलो हेलो। हेलो हूँ अस। अकेलेमे मेन छै अकेलेमे नहि ने मजा आबै छै कहु दोस्तो आर रहै तब न।
आ तऽ हमरा बोलियो हम कैर लेबे एल एल बी, कै टका लगते अय लेल।
पैंतालिस हजार एक सालमे कहलकऽ हेल।
पैंतालिस हजार एक साल त खूब रूपया लै छै।
तीन साल के छै अपन बेगुएसराय मे।
हूँ तीन साल करै पड़तै न।
हँ अपन बेगुएसरायमे छै, इहो तऽ अपना आरके अच्छे ने होतै करबै तऽ। बगलेमे कोटो रहबे करतै अपन जायके ओहां पर प्रैक्टिसो करि लेल करब।
हमरो बतैयौ न हमहूँ कैर लेब।
ठीके छै तोहर बी ए होइ गेलऽ।
नहि बी ए तऽ हमर होइ रहल छ, बी ए मे छियौ अभी।
तऽ।
अगिला साल होतो आब खतम, दू हजार सत्ताइस मे।
बी ए खतम होतऽ तबे ने करबो तोहु।
बीए खतम हेतै तब।
हँ।
ठीके छै तऽ बताय देलहु तऽ रुक जा तुहू एक साल दुनू साथे कैर लेबै।
ठीके छै अगर नहि होत तऽ साथे एल एल बी ओ करि लेब। ओहां पर अपन कोट कोटो आर मे छथिन अच्छा जानल पहचानल।
तब तऽ कोय दिक्कते नै छा।
हुं, हुं तेहरो कोर्ट मे छै, सिविल कोर्ट मे। सिविलो कोर्ट मे छै। बेगुओसराय मे छै, मुंगेरो मे छै। सब कोर्ट मे जानल पहचानल छै। आ करबै तऽ सिविले से करबै, क्रिमनल वला नै।
सिविल मे कि होय हय, किम क्रिमनल मे की होय छै।
क्रिमनल के लॉयर बनबू तऽ क्रिमनल वला केस सब करा पड़तऽ। ओकरा मे जादे रिक्शो होय छै। हलो। हलो।
हां बोलऽ ना सुनै छी।
बोली क्रिमनल मे रिक्श होय छै। रिक्स होय छै बहुते आ केश तनि कमे आबै छै। काएकि धीरे-धीरे ने कोई केसो आर देतऽ तोहर अनुभव जाएन के।
अच्छा तऽ सिविल बढ़ियाँ होय छै ना।
हां सिविल मे तऽ मार ढेरी ऐते रहै छै कुछ नऽ कुछ।
हुं सिभिल मे सिभिले कैर लेबै हमु ना।
एगो बोललखिन हय बबुआ जे सिविले कर लीजिएगा। सिविल मे जादे पैसा हय। रिक्श भी कमे हय।
हमरो सिभिले कर लिया पड़ते ना।
हुं।
उ गेलियै हन एक बारी कॉलेज देखबो केलियै हन। उहे लॉ बला।
केहेन बढ़ियाँ छै कॉलेज।
उ ना बेगू बेगूसराय मे छै तऽ कैसन होतै। अपने बतैबै।
हमर त चैल रहलौ ग्रे ग्रेजुएशन कम्प्लीट होता, तब ना दोसर करबा।
हुं भैया आर से बात कैर लेबा, तब ना नै त कहथुन कि नै करै छै। तब की करभो।
अभी त हमरा एक साल छै ने, एक साल बादे ने हम बात करब।
हां।
फोन आय रहल छा अहाँ के उठाय ला।
हुं बौअवा आर करै हो
उठाए लाय बतियाय लाए, फोनो उठेनाय जरूरिये छै।
तब खाना आर खैलियै।
हां खाना तऽ खेलियै तु खैलु खाना।
राति औरके की बनत अपने क?
राति के तऽ नहि जानै छियो की बनतै? राति कोनो देखय लए पड़तै।
भैया डियुटी?
भैया किछो नहि करै छै, भैया घरे पर रहै छै।
हूँ आ मैझला भैयाअभी अभी कोन चीज तैयारी करिते छथिन अपने क?
मझला भैया त करय छथिन रेलवे के तैयारी होतै त न
हूँ ह होयत जा कोशिश करय बला के थोड़ी हार होय छय। देर होय छय लेकिन होइ जाइ छय।
होतय पार्टी न देतय।
हूँ ह तब पहिने ओने अयबो करबय मार्केटो और घुमय ले।
शाम में ऐबय शाममें त अहाँके फोन करब उठबयो अहाँ फोन।
ठीके छय।
ऐतबा में के मिनट बात केलकय दस मनिट
ई सब बात अय में नय न होबेके चाही।
हमे त जानकारीये ने देेलियौ अहाँ स
हुं-हुं तहि यो औ सब तरह स इ सब चीज पर्सनल पूछे के नय छय।
पर्सनल त अहां के नम्बर देबो तब न हम पुछब पर्सनल।
हम्म करै छियै मैसेज।
मैसेज न हमर नम्बर छ अहाँ पास
हूँ होतै।
फिर तब कर लियौ मैसेज।
ठीक आओर बतेबै? अयोध्या कहिय जेबै घुमय लए?
यौधा से तऽ अयलियए एक बेर। जायब दुबाराब जहिा मोन करत।
हमे आर तऽ अभी तक नहि गेलहुँ ह। हमे इ इन्तजारे के जे कोन दोस्त आर मिलके जाय तऽ मज मज़ा आई काइल त
चल दुनू गोटा बोलियौ दुनू गोटा चलदे बब
सााबन वाला देख देखियौ ने प्लान बनाैयो चलबै।
सावनमे
हँ मोन करै छै पैरल जाय।
सावन मे कहाँ बाबा धाम जेब हो की? आाम अयोध्या जेबेइ।
नहि बाबे धाम ने सावने में तऽ बाबे धाममे जायके रहै छै।
हँ तऽ बाबाधाम चलबै, कहबू जहिया कहबू तहिया चलि देब।
हमरो गो तीन गो काहि पैसो आ नहि अरेंज करे पड़त।
पैसबो लगे छैय बाबा
लगतै नय तनिए मनी तऽ लगबे करतै दू चारि हजार रुपा। अयसन तऽ नहिए ने छैय। खाली हाथ जेइबे दोसरके भरोसे। फोन आबय रहय की अपनेके। हेलो। हँ। हेलो।